हेलो आ तऽ अहाँ अपने नम्बर गलत दऽ देने छियै तऽ की करबै ग्रुप मे नम्बर अहाँ गलत देने छियै
नम्बर गलत छै
तऽ ग्रुप मे ई नम्बर पर अहाँ थोड़े नहि मैसेज करै छियै दोसर नम्बरसँ करैत छियै नय
अ अ अ अ ओहिके दुआरे
ह ग्रुप मे अहाँ जे नम्बर सँ मैसेज करबै लोग उएहपर अहाँ अहाँ उ नंबर से मैसेज केलिये ग्रुप मे ह कियो गोटा हमरा कॉल करू तऽ लोग वएह नंबरसँ नय वएह नंबर सँ न अहाँके
ओ यानि प्रॉब्लम अहिमेै छै नय
या न छलै तऽ नय हम अहाँकेँ कहलहुँ जे एक काज करू अहाँ हमरा करू फेर हम अहाँके कहैत छी दूधके दूध निकैल जायत पाईन के पाईन ह दूध के दूध के पाईन के पाईन भऽ जायत तऽ नाम स्क्रीन शॉट लऽ केऽ अहाँके भेजलुँ देखियौ अहाँके नंबर पर नय लाएग रहल ऐछ अहाँ ग्रुप मे भेजियौ ग्रुप मे गेलियै तऽ ग्रुपमे लोक की कहलक जे या तऽ नम्बर गलत यऽ तऽ अहाँ टास्क पूरा नय केने बराबर लेकिन लास्ट मे लास्ट मे देखलियै भऽ गेलै नहि लास्टमे वाएह भेलै
धन्यवाद अहाँके अहाँके आइडिया काम कऽ गेल आहँ ह ह ह
ओह धन्यवाद नय कहू ई सब अपन लोग मे ई
नय नय तैयो अहाँ नहि अगर कैहि तऽ तऽ मानि लिअ हम परेशान छी हम तऽ टास्को कम्प्लीट केलौ हमरा शायद भऽ गेलै लेकिन
अहाँ खाली एक अहाँ बस एकटा काज करब ई नम्बरसँ ओ ग्रुप या मैसेज कऽ देब ताकि अहाँ जे ई नम्बरसँ ग्रुप मे मैसेज करबै तऽ लोग अहाँके इएह नम्बरसँ एहिपर एप पर फोन करत करिया एप फोन करब तहन फटाक से लाएग जेतै हँ बराबर
ह अच्छा
आओर कहू आओर ठीक छी ने
हँ हँ एकदम मस्त
अब तऽ कहू चाय बनेलौं हें चाय पि लिए आइ
हमहुँ जाइ छी बनबऽ ला चाय के तऽ हम अपने आशिक छी
नय कियाकि हमरा पता नय की भऽ जाइया हम दिन भरिमे चारि पाँच बेर चाय पीबै छियै
हम अपने पीबै छीयै चाय बैसल रहब आराम सँ एतेक लोक कोल्ड्रिंक वगैरह ई सबसँ हुनका सभ के रहै छनि तसल्ली हमरा तऽ कोल्ड्रिंक तऽ ई सबसँ हमरा हेबे नय करैया
हम चाय पीबै छियै ने तऽ हमर किछ माइंड चलै छै तई दुआरे हम चाय पीबै
हँ होइ छै
आओर दोसर बात दोसर बात ई छै रुती हँ आ कहु
हूं हूं आओर सब ठीक अइ हँ हँ सब ठीके अइ अहाँके भोजन भात भऽ गेलै कि
रोटी आलूके भुजिया खेलौं हेँ की बुझलियै एतऽ राइते मे एतऽ राइते मे भात बनै छै
हँ
रोटी आलूके भुजिया खेलौं हेँ ओ खा कऽ पड़ल छी चाय के दोस्त एकटा एयला हमर घर पर समस्तीपुर के छै कहय छै चलै हुं आओर दूध कल कली जो गोकुल दूध लऽ आ गोकुल दूध लऽ कऽ एलै चाय स्पेशल बनै छै पड़ोसी के एकटा छोटकी बच्चा छै दू साल के ओ गुरकि रहल छै बिस्किट लऽ कऽ ओकरो नखरा देख रहल छी चाय पी रहल छी आओर
ह ठीक ठीके छै ठीके छै
हमरा बच्चा सब तो लगाव बहुत अछि ओ आबै छै घुुरकल रहै छै दू चारि टा बिस्किट आनि के राखि दय छै ओ खाइत रहौ
नीक बात छै न हूं
बच्चा बच्चा बच्चा होइ छै ने चाहे ककरो रहै
नय नय सही छै सही छै
हमरा ककरो बच्चाके बापसँ दुश्मनी रहैया तैयो ओकर बेटा बेटी के हम लऽ कऽ खेलाबैत रहै छै नय
तऽ गाँव गाँव जाइ छियै कि नय
नवम्बर मे
छठि के छठि मे खाली
हूं हूं छठि छठि मे दिवाली मे गेलौं घूमि फिर क गेलौं छठि मे दुनियादारी सब देख छठि छठि छठ पूजा बिहार के महापर्व के नहि ओ स्पा यर हो गेल छै
अच्छा अच्छा
एखन फिलहाल भैया भौजी छथिन तीनटा भैया छथिन एकटा बहिन छथि एखन ओएह सब अपन परिवार मे भरल रहै छथि
हँ नय नीके छै कि दे दिल्ली मे रहै छियै ने मुम्बई
घर के हम छोट बुझू तऽ सब हमरा बौआ कहैया मतलब घर के सबसँ
हँ हँ हँ हँ
त हमरा बुझ हमरा बुझियो त सभ घर मे सम्मान य कतौ गेलौं तब मन चलहु आओर हम गेलौं तऽ सीधी छी बात भइ हमरा तिलकोर के तरुआ चारि रंग के सब्जी लऽ कऽ आ
हं हं हं नय नय ठीक बात अइ क देखियो सम्मान पाबऽ के लेल समान देबै तहने अहुँ के भेटत पहिले त देबऽ पड़ै छै
ई जाहिर सी बात छै हम एकेटा बात बुझै छिये जे हमरा लेल भइये भेऽ भौजी हमरा लेल सब सऽ पगि चीज अछि पगि अमाउंट अछि
हं रहबाके चाही आर ई सोच बदलेऽ नय त नीक बात अइ
नय हमरा ने हमरा ओ ने रहेया हम अहाँ के जुट नै कहब हम बड़की भौजी हमर बड़की भौजी के हम आइ तक जीवन मे कहियो होली नै खेल लिये जीवन के बात कहि रहल छी
नै तऽ आयल हेथिन पहिले अहाँ छोट रहल हेबन
आर एहेन छोट कहे छी हम कोरा में लो जा के मेला घुमा वे
त हन फेर आब मैयन लिअ जे तऽ भौजी मुँह से भौजी कहे छीयेओतऽ लेकिन ओ त माँ के बराबर में भ गेलखिन
जै समय मे ओ आयल छल खिन ओहि समय मे बुझियो त हम हालाँकि मतलब एकटा कनिको ज्ञान नय रहे ओ हाथ से खुआबैत छलथि
वएह ने अब हुनकर
हा लेकिन ई छै सम्मान सबके दै छियै लेकिन बड़की भौजी के कनि हमरा जादामे दे
आ ने त हुनकर दर्जा त ने केओ ल सकतै ने ओ अहाँ के जते केने छथि
कियाकि हम देखियो हम ओ बात नय कहै छी जय समय मे हमरा ओ अपना साथ साथ मे रखने छलथि जे अपना साथ मे हमरा मतलब एकटा बेटा जेना होइ छै तेनाकि त ओ समय मे हमरा लेल ओ सबसे पगि छलैथ ओ दुनिया के की छलै दुनियां अपन जते भैयरी छलै सब अपन कमेय खटे ले बाहर चलि गेल हमही रहल छलौं हुँ नका साथ मे त भाय हमरा ओ देख रेख केलथि हुनका नय देखबै त दुनिया के आ
सही बात
बाकी मान सम्मान सबके छै सब भैया भौजी के पास छै किआकि झूठ किया कहू सबके हं ई नय जे हँ एकटा होइ छै जे एकटा व्यवहारिकता जे होइ छै जे बड़की भौजी सऽ हम कोनो चीज नय छुपाबै छियै कोनो चीज खरीदै छियै त कहि दै छियै जे कोनो चीज लै छियै त कहि दै छियै की आगे काज करबै ओहो बता दै छियै
तें दुआरे एक त देखियो आब जहन छुपाबऽ लगबै घर मे ने आब एखन ब ता दै छियै होइ छै कतेक के त इहो होइ छै एखन अहाँ बता देलियै काल्हि के अहाँ के अपन जहन अपन फैमिली अलग भेलैथ तहन त फेर भ जाइ छै जे सोच तत से आदमी के बदलि जाइ छै नय
ओ सब चीज हमरा नय एगो देब हम एगो चीज केँ दै हमरा मे एकेटा बात बुझै
सभ यौ एगो बात कहू सभ अहिना कहे छथिन हम बहुत लोक
ओ देखियो अब अहाँ कहबे जे भाय ओ बात हम नय माइन सकै छी लेकिन हम एते जरूर कहबे हमर कनिया कियो रहै हम नय देखियो हमर कनिया जे कनिया केँ जे चाही ओ चीज भेट जेते चाहे जेना होइ जेतऽ सँ जाहिर सी बात छे घर परिवार मे हम एकेटा चीज बुझबै जे तू
क दे छथिन अपन - अपन सोच सभ बदैल दै छथिन
हमरा किओ गूंगो मे नहा कऽ कैह दैत तऽ हम अपन भौजी केँ ओना नय कैह स
हमसब देखले छिये नऽ
माय अहाँक भले देखने छिये लिए हम चाहे कनिया कतबो कतबो अहाँ लेल व्यवस्थित रहै लेकिन कहि दैत जे अहाँकेँ भौजी ऐहन - ओहेन तऽ हम मानिये नय सकै छि भक
होइ छै यै होइ छै दुनिया बहुत आइ काइल सेलफिश हो गेल छै तहत हँ आब किछ लोक छथिन सभ खराबे नइ होइ छै सभ नीके नय होइ छथिन
की बात हम तऽ एकेटा आबै छियै साल मे एक दू महीना लेल चल गांव घुम फिर कऽ नीक सँ रह व्यवहार तोरा बाद कतऽ बाकी दिन बम्बई मे रह नऽ अपन। हुँ हनको हुनकामे खुद प्रॉब्लममे सॉल्व करके दिया क्याकी हँ आब इनको को पूछना पड़ेगा सीनियर से
हँ हँ ई नय बढ़िया बात छै अगर सोच एहन अइ तऽ नीक बात अइ आर सोच भगवती करैथ जे बदला नय
देखियौ एखन तक तऽ हमसभ कहियो अलग नय भेलहु हँ नय जमीन बँटवारा भेल हँ, झूठ क्या कहु
नय हो नीक बात छै नीक लगै छै सुइनक कऽ।
कनिया कऽ के लऽ कऽ परदेश रहैत छथि,
तऽ अलग कथी हेथिन एकटा सेहो होइ नऽ एक जगह अगर रहबै अहाँ तहने ने दि
खाली बड़का बड़का भैया भौजी सब रहै छथिन घर पर सभ वैह सभ देखैत छथिन वैह करै छथिन ताकि हमरा दुनिया सँ हम आ बाकी ई सब जे छथिन एकटा कानपुर रहै छैथ एकटा एतऽ रहै छैथ अपन करै
छैहे की छैहे परिवार अहिना चलै छै एक संगे रहला केँ लेल
आइ एखन हमर घरमे सभ सोचै छै हमर छोटुआ कहिया बर बन
नय सही बात कहै छथि नय - नय कए लिअ हमहूँ कहै छी कए लिअ कतऽ नीक भेटै यऽ जतऽ भेटै छैथ किओ तऽ कऽ लिअ नीक बात छै हमरो बजा लेब हमहुँ बरियातीमे जैब
से मोन केँ बात छै नऽ हमरा नय हमरा भगवान केँ दिएल सब किछ अछि हमरा लग बराबर
हँ
आओर हम सभ दिन देख कऽ आयल छी अहाँ तऽ जहने अहाँकेँ बायोडाटा कैह देलहुँ तऽ अहाँ बुझिए गेल हेबै तऽ हम सभदिन देख कऽ आयल छी, तऽ हम सो हमरा मोनमे एकैहिटा अछि हमरा गरीब से गरीब घरके लड़की चाही जकर हम शौक सब पूरा करी
अच्छा
आ सब बेसी
नय ठीके छै बढ़ियाँ सोच बढ़ियाँ अइ
हमरा एहन लड़की चाही जे ई कहे जे यौ हमरा ई हमरा एहन लड़की ई जे कहै जे यौ हमरा ई ई चीज चाही हमरा दिअ ने नय नय हम दिअ ओहन लड़की चाही ई नय चाहीे अहाँ ई की आनलौं हम तऽ पहिले पहिर कऽ छोड़ि देलियै।
हुँ वैहे
तऽ ओहो किट किट नय चाही हमरा
नय बढ़ियाँ अइ सोच बढ़ियाँ अइ भगवती करत अहाँके मनोकामना पूर्ण हुए।
जे भाय ई कहै जे देखियौ अहाँ जे अनलौं से बहुत नीक अनलौं, हमरा नीक लागल ई नय कहे जे की अनलौं हम तऽ दस साल पहिले छोड़ि देलियै फेर जा कऽ उठा लेलौं हेँ।
हँ नय चलू देखियौ भगवती एते अहाँके सोच सोचके अथी करथि
भगवान करै छै अहाँके मुँह मे घी सक्कर एहने कनियाँ भेट जाय जे कहै। करम देखियौ हम अपन करम कऽ रहल छी, करम मतलब एहन करब ए देखियौ कर हँ, करम हम अपन जतेक होइ छै जे कऽ रहल छी भाय जे कोन देखियौ हमहूँ बुझै छियै। काइल भेने हमर घर परिवार हमर जीवन अलग भऽ जेत।
सही बात सही बात छै ओहो हेबे करै छै सबके साथे होइ छै।
काइल भेने आइब कऽ इ नय कहतै यौ अहाँ तऽ दश सालसँ बंबई मे छीयै अपना आपमे की बनल छी। जे अपना आपमे की केने छियै इ चीज नय होबाक चाही।
हँ हँ।
ई ई ई चर्चा होव से पहिले अहाँ हुनका दिखा दियौ देखियौ भाई। ई जते राज पाट अछि सब अहीँके अछि अहाँके जे करके अय से करु।
कर हँ।
कियेकि आब अहाँ हमर जिन्दगी के सफर भऽ गेलौं तऽ आब अहीँके यए ने।
हँ हँ।
आब ई सफरमे अहीँ हमर सजीवन साथी छी तऽ जीवन साथीके मतलब की भेलै। जे जे अछि से अहीँके अछि हमर किछु नय हम तऽ कमाइ छी लऽ कऽ आबै छी।
बढ़ियाँ बात अय अहाँ के सोच के हमहुँ सम्मान कऽ रहल छी। चलू बढ़ियाँ अइ नीक लागल अहाँ सँ गप्प कऽ कऽ।
आब ई नय जे बियाह केलौं कनियाँ लऽ कऽ एलौं कनियाँ एलै दय तेरीके दस बाइ दस के खोली छै भाई। पते नय किछ छै कि नय छै। ई नय हेबाक चाही ई हेबाक चाही। जेे एलखित ह भाइ। बहुत नीक जगह पर एलौं हें तारीफ कऽ रहल छी अहाँके।
नय सही बात हँ बढ़ियाँ अय बढ़ियाँ अय सोच। बढ़ियाँ अय।
हमरा तऽ हम कहलियै दिल के बात कहि रहल। जब रोड पर निकलै छियै तऽ दुकान वाला पहिने कहिया बियाह करबै कनियाँ लऽ कऽ अबै कहिया हमरा दुकान पर। कहियो साड़ी वला टोक दैया कहियो
छैय जादा दोकान के सेल हेतै नय अहाक वाइफ हेथिन तय समान जादा लेथिन थि अहाँ कम लैत हेबै ताहि दुआरे कहै छैथ सब
कहियो पानीपुरी वाला टोक देयए कहियो इ टोक देयए कहियो उहो टोक देयए चल बोआ
ह नीके बात न ठीक कहैत छैथ आब अहु करू करू हमरो बरियाती मे बजायब हमहु ऐब
जरूर किया ने बजेल जेते एमे एमे ताला मारतै दिनेश भैया नही है न
हँ